हेलो
भो लि छै भाजी
हँ बुआ बता की दिक्कत छै?
की कहाँ किछु कहियौ न।
खाना पीना भऽ गेलो?
हँ भऽ गेलै।
कहिया ऐलिही गाँम मे?
एग्जाम गाम परसोए काइले।
और खाना पीना?
खाना पीना बैन रहल छै। तऽ
आओर सब ठछु छौ।
हँ ठीक छै छुट्टी भऽ गेल।
नई रहू एगारह बजे हतै।
एगार बजे काईल्ह अहाँ कह सुतल छियै एते सवेरे
रेस्ट मिलै छै, दू तीन घं्टा के नऽ।
आ
कि भेलो ऑनलाइन किलास
ऑनलाइन क्लास पपापा कहलकै भेज दै छियौ पैसा दू तीन दिनमे तऽ, लऽ लिहँ देखियौ आब की करै छै, पैसा एग्जाम - ए्जाम आब अखन ब छै। अँ ई
एग्जाम
एग्जाम एखन कहाँ छय।
हू
एग्जाम - एग्जाम आब अखन नहि दिवाली उवालीके बादे होतै आब
तऽ गाड़ी किया लऽ रहल छी।
गाड़ी हम लऽ रहल छियै।
कही अगला महिना दे तू पप्पा के पाय तीस हजार रुैपआ
पप्पा के
हँ
तऽ ठीक है कोन लै के छै, तऽ कहू
आँय
कोन लैके छै, से कहियौ ने तऽ, हम दिआ दै छियै हम कहबै पप्पाके देतै पैसा
तीस हजार अथी बुलेट लेके
बुलेटे लैके छै।
बुलेट नै तऽ, हानडर
ठीक छै तब आब भाइजी बड़को भाइजी फोन कयने छलै, हमरा लए बुझलियै।
कहिया
हए मतलब भऽ गेलै दस दिन लगभग तऽ कहै छलै, भाईजी जे कोन सेकेंडे हैंड देखि हेतै तऽ लऽ लेबै सेकेंडे हेन्ड
त की किया लेबै लेबै तऽ, लबका लेबै नऽ।
हँ सएह तऽ बात हइ मम्मीके कहलियै नऽ,
ह
छलेले गाड़ी पच्चीस हजार मे स्प्लेंडर एकदम नया जैस
हूँ
तऽ मम्मी कहैसलिए कथी लए नहि कहलियी तऽ हम कहलियै जे नइ लैके हइ तऽ नहि लैके हइ तऽ मम्मी मौसीके कहलकै तऽ मौसी भाइजीके कहलकै तऽ भाइजी ताईह दुआरे कहै छलै।
अगर हमरा से कें अगर हमरा सेकेंडे हैंड जे बाइक लेबाका छलै।
हँ
तऽ हम ककरोसँ गाड़ी लै बात सुन छियै कि।
सेह तऽ
सेकेण्डों हेंड ले सोच परतय
हँ त पप्पो से कहय छैले जे लये के हय त नवका लेबो बात कनी कथि ले ककरो सुनबें तु लये के छलय त उहे दिन ल लेतिय जब सेकेंडे हेण्ड के बात छलय त उहे दिन उठा लेतीय नयको के बात छलय त लेबैय त लबका लेबै
ओ त गलती हमही करि देलिय हमरा वैह दिन फोन घुमेबाक चाही दू तीन जगह
ह भाइजीयो सेह कहय छलय हमरा लग बड़का भाइजी जे कहितै ने हमरा ओहि दिन त ओही दिन जेतिये ओयला कोन छय। बड़को भाइजी कहय छैलै। अगिला महीना निकालबय त
देखिही एक दू महीना बाद शायद हम गाँंव आबि सकय छिये त निकाल सकय छिये।
आउ निकालु कथी पर किस्ते पर लेबय से की कैश पर
दही न तीन लाख रुपया
तीन लाख रुपैया अहाँ के विचार कथी सऽ लै के काइल किस्त पे लेतिये अभी
तब कैश मे ल लेबन तू देबीह एक तीन लाख रुपया
तीन लाख रुपैया के बात हइ ऊ हमरा त नहि हेतय पप्पा के कहबय से अलग हइ लेकिन हम त एखन हम त नय कमाय छियै नऽ तऽ
त कैश के नाम कहा होटल में काम कर दियो दू तीन महिना
हे ह मम्मीयों सेहे कहय छय कि कमाओं खटा क पढिय छय अपने पें
नीके त कहय छउ कोनो खराब कहय छउ।
कनि पैसा दिये कहय छिय न क्लास-उलास मे बाकी रहय छय त मम्मीयो कहैत रहय छय त अपनो लोग कमा क पढ़िय छय।
तुं कर की चाहय छी।
हम
हुं
हमर तऽ पते है अहाँ के तयो पुछय छियै।
पता नय यै जेहिया से हमरा, बाद मे बतेबो कनी देर में दस ग्यारह बजे फोन ठीक छय जे छोउ क्लियर बतयहें
हँ देखियौ
इंसान के जे मन होय छय ओ ओ करय छय दोसर के मन पर नहि करि पबय छय ठीक छय।
हँ आ बात रहलय डिग्रीेये के पप्पा और कहि रहल छय ने डिग्री दिया।
हूँ।
त कोइ बात नय डिग्री निकालि क द देबय आ फेर चलु ओते गार्जियनो के बात डिग्री निकालि क द देबय तकर बाद आगा मे हम राखि देबय एहिके आगा हम अपन जहि मे घुसय के छिय सोचने ओहि में चलि जेबय।
तब फाइल वला डिग्री रखबय कि सेकेण्ड वला कि थर्डवला।
फर्स्ट बला रखबय यौ।
अच्छा दसमा छियै?
दसमा एहन कोनो बात नहि भाइजी कनि अहूँसभ सपोर्ट करियौ ना। कहियो न जे हँ पढ़ै छी तऽ निकलबे करबै।
सपोर्ट परेहैय छीहि तू।
कॉन्फिडेंस दियऔ।
हो राजा जी।
कॉन्फिडेंस।
स्पेलिंग कहि त अकर।
दही दही।
अहाँ तऽ ई कॉमेडी माईर देलियै।
कोमेडी छोरु छोड़ू ने आहा यौ स्पेलिंग कहियौ ना।
रहय दियऔ स्पेलिंग तऽ कोनो बात नै। लेकिन हिम हिम्मत दिअ कनि हिम्मत।
हिम्मत के स्पेलिंग की कहै छै सेहो बताउ?
भरोसा दियअ कनि भरोसा।
ततनियें करब न आहाँ और की करब।
पता है आ बड़का भाईजी की कहै छलै हन।
की?
हमरा चाही अहाँ के नाइन्टी फाइप परसेंट।
नाइन्टी फाइप परसेंट कथी के?
ट्वेल्थ के नम्बर।
अच्छा। कहिति यै न कि मुश्किल सऽ सिक्सटी परसेंट आइब जएयत त आइब जाएत। उम।
हँ ई त है फस्ट डीविजन त लौबै।
ओते नाइंटी फाइप पर्सेंट कनि मुश्किल लगतै छै कोशिश करबे तऽ हेतै लेकिन देखियौ।
अहाँ कोशिशे नई करबै तऽ हतैे केना?
कोशिश तऽ केर रेहल छियै।
हमरा त देख के नहि लागि रहल अइ आहाँ कोशिश कर रहल छी आहाँं त मजा माईर रहल छी मधुबनी मे।
मजा मजा कहाँ कतू जाइ छियै रूमे
हैब कूनू छोरी तोरी सब स त बात करे लागल हैब।
नए नए ऐहन कोनो नहि अहाँ अहाँ देखबे के लिया भाईजी। हमर मोबाइल अहाँ चेक करैत छियै तैयो अहाँ एहन बात करै छियै अहाँ कतहु अहाँ के तऽ सबचीज मालूम हैत।
अरे आइ के आइ के धुआ पुता जे छै से मोबाइल मे कुछ रह दै छै की?
नैए अहाँ कतहु मतलब हमरा सँगे साथो मे चइल कऽ देख लेबै अईमे हम नहि छी घुसल
आटो दिया सेह कहै छलियै यै।
उ गलती भऽ गेलै। आब गलती नहि ओहन करऽ चाहै छियै। एईसब लाइन मे हमर एक्के गो माइंड सेट हए आब कनि हमरा जायके हय ऊपर बुझलियै
ओर सब कहियौ
ओर सब ठीके छै।
पप्पा के तऽ कहिते तऽ छी पप्पा कहै छै। डिग्री डिग्री चाही
कोन डीग्री चाही पप्पा के
आब से नहि जे मतलब डॉक्टरीएमे तऽ डिग्री कोनोमे जो लेकिन डॉक्टरीमे जो डिग्री
अच्छा तऽ डीगी लॉक बाद की करत
पता नै।
जेखन अहा ओ चीज करबे ने करबै तऽ डिग्री लऽ कऽ की करबै
की करिये हम कनि मतलब जे ओ जे कहबो केलियै जे मालूम है न हम कि सीख चाहै छियै। से कर चाहै छियै। इहो दिया अहि दिन कहने रहिये तऽ ओय दिन बजै छलै कहै छलै नहि करे के छै एना ओना ई ओ कोइ गाँवमे मतलब दोसरा चीज क के हारि गेलै तऽ सबके एहने सोचै छै पप्पा ओर विश्वास तऽ कऽ के देखतै ने एक बेेर तऽ से नहि कऽ के देखै छय। बताऊ आब ओहिके लेल ओ सिखबाक चाही आब आदमी एमहर काम दोसरा करि रहल छै। स सिखने नइ छय। तहिमे तऽ ओकरा हेबे हेतै गिरबे करतै नीचा स्टॉक से कहै छैलै न करैके तब जे अहाँके मतलब कहलु नऽ
हू
तऽ अहाँ मौसीके कहने छलियै।
हू
तऽ मौसी कहलकै तब फेर बुझलै पप्पा-मम्मी ओर तब कहलके ठीक छै। ठीक छै। तऽ करेऽ अपन तब बुझलके नहि तऽ बुझबे नै कहै छै मम्मी पाबै खाली कहे छै। पढ़ैइल कर बस भऽ गैलै।
कि अहाँ शिव कुमार बनबै
नहि नहि
हूँ
नैय एना नहि बनबे।
अना बनबौ नैय करब
नहि एहि सभमे हमर सोच नहि आत से ई सब
हँ
एहन ई सब बेकार भऽ गेलै आदमीसभ। एकरा सब जेंका बैन क की करबै बेकार आदमी सब छै। हमरा त एकरा सब जेंका सोचो नहि यै एकोरती आब की कहू। भाइजियो सएह कहै छलै बड़का भाईजी एकरासे बात उत त नै ने करै छीही। बुझलियै।
हूं।
बड़का भाइजी कहै छलै एकरासे बात उत नै करिहै फोन उन करतौ तऽ।
अच्छा
मालूम है मतलब मधुबनीमे एकरा और के कोनो काम होइ छै
हूं
कोइ जाइ अबै छै ताहि ला लेल हमरे तुरन्त फोन करत।
की?
जे हँ काम छै, स्टेशन पे जायके छै। एकरा और के चलते हमरा बोखार लैग गेल रहै चारि पाँच दिन तक इंजेक्शन उन्जेक्शन लगल तऽ मतलब अनिता दीदी जी गेल ने दिल्ली
हूँ
टिकट बनबै लए क्लास से ऐले रही आ तब मामा बार बार फोन करै फोन करै कहियै रौउदा यहै तैयो जबर्दस्ती
जबरदस्ती एते गर्मी रहे ओहि बु माथा पर रौद लगै छलै एकदम तहिये गेलियै एलियै एते दूर एहि लऽ के बोखार लगि गेलै से चारि पाँच दिन तक आ फेर अगिला दिन बोखार लागल रहए तैयो दऽ अबही स्टेशन पर टिकट तऽ दऽ अबही। दिमाग खराब कऽ दै छैय ईसब। ब्लॉक कऽ देलियै एहि दुआरे हम सभटाके नम्बर।